हलो
हा, राधे राधे दीदी।
राधे राधे, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल तव्हां ठीक आहियो दीदी?
हा-हा मां ठीक आहियां तहां ॿुधायो तहां कीअं आहियो?
बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया मज़े में।
मज़े में ॿारन खे मोकिलियो स्कूल ता हिंअर?
हा, हा वयो उहो बि स्कूल, छोकि पेपर था हलंस। न, हिन जा बि।
अच्छा! हा हाणे स्कूल खुलंदे ही पेपर चालू थी विया ॿारनि जा?
हा न जेके गर्मी जे कर वधाए वधी न वइ हुई, मई में गर्मी त आख़िरी पेपर ब बचा हुयस ट्रे चार। त वरी पो स्कूल खुलंदे ही शुरू कया तंस। हा हा
हा, मुंहिंजे बि ॿारनि जा स्कूल स्कूल खुलंदेई त हा ट्रे चार चालू, रहिजी विया हुया।
हा- हा -हा, स्कूल वारनि जो मेथड ही इहो तन न।
हा की अधु पहिरियो कयो, अधु बाद में कयो।
हा, उहोई हिनंजो पतो ही न पवंदो आ मेन त।
सही हा, हे ॻाल्हि त आहे, लेकिन गर्मी वधीक थी वई त डी एम जा ऑडर अची विया। हिन लाइ बि हिक ॿ पेपर रहिजी विया, लेकिन न स्कूल वारा हीअं ही था करन। ॿ ट्रे पहिरियों वठी था वठनि पो ॿ ट्रे बाद में वठनि।
न त मतलब विच में विच में वठंदा करन न जीअं, थोरो सो मई जे महिने में माण्हू पंड्रि सोरी या ॾहीं तारीख़ चालू करे छॾनि, चालू बि कंदा त वीहे खां पो था चालू
बीए ख पो को चालू ता कराईन, न ब ख़बर तव पेरेंट्स बि उलझी ता वञनि। अऊं ॿार बि उलझी ता वञनि, छोकी न न ॿार अ में छुटियुनि जो इंजॉय करे पाइनि ता न हिते तो थी पाए की ओर हुनजे म म वधीक त हॉलीडे होमवर्क तो मिलेनि हुननिखे, हिन बार त मां ॿ ट्रे ॿारनि खे करायो हेॾो हेॾो होमवर्क ख़बर आहे जब पोस्टर चार्ट हे सभु ॿार ठाहे ही न सघंदा नंढा वारा त ॾियणो ई न खपे, लेकिन उहो सभु
ॿुधन ई नथा न उहोई हेॾा लंबा लंबा प्रोजेक्ट ठाहिण लाइ ॿारनि खे पकड़ाए ता छॾनि। त हाणे हेतिरा नंढा-नंढा ॿार ठाहे पाईंदा?
कुछु न ठाहींदा आहिनि ॿार, एॾो वधीक वधीक हॉलीडे होमवर्क आहे। लेकिन हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे सुठी लॻी हिकिड़ो हिते हिकिड़े स्कूल जे ॿार खे जेके जो आहे, हुनखे पढ़ाईंदी हुनजे स् स्कूलु में बढ़िया भाई मूंखे न ख़बर न आहे फीस केतिरी आहे। लेकिन भईया हुते हुते काफ़ी कुझु त स्कूलु में ई सभु कराइनि ता और एॾो नंढो प्रोजेक्ट मतिलबु हिय न की हॉलीडे होमवर्क भरी-भरी देन ता। हे जेके वारो आहे हिते असांजे पासे में उ उते अ घुमटी जे साइड न आहे उते जेके मंदिर जे पासे पंएदो आ हुननिजो त हो हेॾो होमवर्क न ॾिनो तऊं बाक़ी त नंढा-नंढा स्कूलु बि हुजेनि त हेॾो भरे भरे होमवर्क ता ॾेनि। हिय लॻे तो की ॿार ॿार थोडो छुटियूं इंजॉय कंरदो, कोई नानी जे घर तो वञे, कोई घुमण तो वञे, कोई काॾे तो वञे। पो दिमाग़ में होई टेंशन आहे, की भईया एतिरो होमवर्क कराइणो आ पो प उन स्कूलु जा खुलंदा त हुनजी पढ़ाई कराइणी आहे त माण्हू कीअं करे?
सही ॻाल्हि आहे, हिकु त छुटियूं बि घटि करे छॾियूं तनि, पहिरेंं त हूंदीयूं हुयूं ॿ ॿ महीना। न, हाणे महीनो पूरो पूरो महीनो ॾियनि ता। हो जंहिंमें पंद्रहां सोरहां ॾींहं त हिननिखे हे होमवर्क करणु में लॻी तो वञे इहो पांजो जेको स्कूल वारो।
हा, स्कूल वारो होमवर्क पो भईया पढ़ाई बि आहे की वई ऐं खुलंदे ई एक्ज़ाम, मुंहिंजो त हिकिड़े स्कूलनि जो ॿार हुया हुनजा जीअं अॼु खुलियो स्कूलु, त ॿ ॾींहं जे बाद हुननि पेपर रखया। रखी छॾिया, मतिलबु हुनखे करिणो आ, पो हुननिजो त पूरा पेपर विया। त उहोई ॿार एॾो उलझीनि, भई मन बि त लॻे एॾी छुटियुनि बाद ॿारनि जो मन ही न तो लॻे न पढ़न में।
सही आ मेन ॻाल्हि ॿार उहोई चवनि ता न, मुंहिंजो त ॿारु उहो ई चए पियो की न हाणे पहिरियों मां ठाहे करे पो हलंदो मांए, ईअं त मां हलंदो मांए बि न काॾे, मासीअ घरु चौमांसि हलऊ, त चए तो पहिरियों मूंखे कमु त ख़तमु करणु ॾे। पोई अठ ॾह ॾींहुं त हुनमें लॻाए छॾेई, अऊं वरि चई हली बि की तई त टाइम सां अची वञे। ताकी मां पंहिंजे कोचिग त शुरू कयां ताकी मुंहिंजा वरी पे
पेपर थीअंदय हे ई हे त आहे ॿारह बि उलझेनि ता, माउ पीउ बि तो हे उलझे। करे छा हो, हे बिल्कुलु हाणे न सिस् सिस्टम पूरो चेंज थी वियो आ, माण्हू मूंखे लॻंदो जीअं ॾिसण लाइ न आहिनि, स्कूल वारा करेनि छा ता? जंहां तूं चवनि हुते कॉपी-किताबियूं वठो जहां तो चवनि हे कयो हो कयो हेॾे ॿारनि खे त मुंहिंजी हीअं ॿार आहिनि हिते फातिमा में बि रहंदा आहिनि ऐं पढ़ंदा आहिनि हुते त हो बि हो त हेॾो होमवर्क था ॾेनि भईया हेॾो पोस्टर एॾा चार्ट की माण्हू परेशान ई थी वञे अधि कम त हो ई
हे चैक बि न कंदा अथव ठीकु सां हॉलीडे होमवर्क सबमिट कंदा आहिनि न त उहो ई मुंहिंजो पुट ॿुधाए पियो ईअं ई पया हूंदा आहिनि मेड़ ई चवंदा आहिनि हा बसि पहुची वियो न तव्हां वञो।
हा, ॿसि ईंअ ई आहे ख़बर अथव कुझु बि न कंदा ॿ टे ॾींहं बाद मोटाए ॾींदव हाणे हो क कंहिंजो वधीकर सुठो हूंदो त हो क्लासरूम में लॻाईंदा पर के केतिरो चार्ट लॻाईंदा सठ सठि माँ ॿार हिकु क्लास में आहिनि। हा, पोइ केतिरो केतिरो लॻाए माण्हू केतिरो लॻाईंदो पोइ जे वीचारो नथो थोरो उन वियो आ त चवंदा आहिनि वठी खई वञि। हाणे ॿार हेॾा मेहिनत करनि ठाहिनि, वरी खनि वञि वरी उहो घरु में बि कूड़े में पिया हुजनि हुनमें बि कहिड़ो फ़ाइदो अहिड़ो कराइण लाइ? अहिड़ी शइ ॾियो जो ॿारनि जी नॉलेज बि वधे या कुझु बि थिए कोई फ़ाइदो न आहे या कॉपी-किताबनि में कमु करायो।
कुझु हुननि खे कॉपी-किताबुनि में जेको करणो अथव उहो कराइणो हे प्रोजेक्टनि सां मतिलबु ई न आहे न। जेको हुन जे अॻियां बि कमु न ईंदो।
ॾह ताईं अचे अचे ॿारनि खे सिर्फ़ु पढ़ाई करणी आहे हुननि में बि ओहिड़ो कुझु आहे ई कोन। हेॾो ॿार मुंहिंजा त हेॾा परेशान थी वेंदा आहिनि की जब ॾिसंदा आहिनि हिन ॿार मुंहिंजे ॿारनि जी छुट्टी छुट्टियूं हुयूं त हुननि मुंहिंजे कोचिंग वारे ॿारनि जो कराए छोकी खे अधि शइ त सम्झ ई नथी समझ में नथी अचे उन्हनि खे की कयूं छा?
सही सही ता चऊं पिया। स्कूल वारा पतो अथव ॾाढी पंहिंजी मनमानी था हलाइनि स्कूल जी किताबूं आहिनि त असांजे स्कूल मां ई वठिणियूं अथव ड्रैसियूं आहिनि त स्कूल मां वठणी अथव हर जॻहि ॾिस सिर्फ पैसो कमाइण जो ज़रियो करे छॾियो अथनि।
हेॾी महांगियूं महांगियूं आहिनि हर कोई थोरी न अफोर्ड करे थो सघे, कोई नथो करे हेॾो। हर कोई नथो करे सघे भाई हिकु
त ॼणा त परेशान थो थिए न की तव्हां त चेंज था करे छॾो। पहिरें अॻे न हलंदा हुआ, असां पंहिंजे भाउरनि जी पढ़ी करे असां वॾा थियासीं।
हा-हा, किताबी हो ई आ री ह हाणे त कुझु कोन्हे भाभी ख़बर अथव कॾहिं कॾहिं विच में अॼु हे प्रोग्राम आहे अठ सौ रुपिया ॾियो, अॼु पिकनिक वञो आ टे सौ रुपिया पिकनक काथे होते ई आसे पासे घुमाए करे पार्निक में घरु वठी वठी था अचनि। चवनि था अॼु पंज सौ रुपया ॾियो, अॼु चारि सौ रुपया ॾियो, अॼु हे-अॼु हे आहे, अॼु उहो आहे। हीअं करे-करे हेॾो पैसो मा
हा, उहो हिननि बि जीअं न इहो चिल्ड्रनस डे जेको ईंदो आहे हुन में को पैसा टे टे सौ सभिननिनि खे कॉन्ट्रीब्यूट करणो हुयनि त मुंहिंजे छोकिरी चईं मूंखे न आहे अचणो, मां न ईंदमि त च्यंईस तहां अचो चाहे न अचो पैसा ॾियणा तव।
हा पेसा ॾियणां तव हो मुक ह कं कंपल सरी त, ट्रे सौ रूपया उनते वरी टीचर्स डे हुजे त वरी हुनते ॾियो वरी पिकनिक हुजे त वर री हुनते ॾियो चएनि ता तूं अचु या न अचु उनसां असांखे लेणो ॾियणो कोन ते कोई -कोई त उहो हिकिड़ो न थींदो तव साल खनि जो एन्युअल प्रोग्राम अनुवल हलो
हा हा
एनुवल प्रोग्राम थींदो आहे हुनमें हिकड़े ब नंढेे नंढे ॿारनि खे हज़ार रुपियो ॾियो ड्रेस ठहणी आ अंउं ड्रेस जहिड़ी ड्रेस न कूड़ो जहिड़ी जो अगिते कम बि न अचेहां कमु बि न अचे। हाणे ॿा ज जंहिंजो न करे तो सघे जंहिंजा ॿ- ॿ, ट्रे- ट्रे ॿार इनि हू हज़ार रुप हींयं ॾेनि अठ सौ रुपया ॾेनि त हो चएंदा इनि की हे कीयं पढ़ाई कराईंदा कि बस हेई सभु करदा रहिन्दा अंउ पढ़ाई जो बि हिकिड़ो हिकड़ी कोई शंए हिकु ॾींहुन पढ़ाईंदा ॿिए ॾींहुन पढ़ाईंदा बसि कम ख़तमु हुनजे बाद तोखे अचे तो त ठीक न अचे तो तो बि ठीक
सही सही ता चओ बिल्क कुल भैया ॾाढो परेशान ता करनि हाणें त स्कूल वारा, उहोई मन ही न थी दो आ, अंउं जेके स्कूल में ॾिसो न हाण त बस तहां जेके जो नालो ॿुधायुव न त मां त जेक जहिड़े बि सकूल यो बुधा ती हर
न फ़िलहाल मां नंढे ॿार खे पढ़ायां ती न त मुखे हे ख़बर आहे की जेके वारे जो हे आहे की स्कूल में बि ॾाढो सुठो कराइनि ता और जीअं घर में बि मत मतिलब हेॾो कमु धीरे- धीरे वधाइनि ता हीयं न की बिल्कुलु लेकिन वधाइनि ता हो बि लोड न हाणें जीअं मां ॾिसु न हॉली डे होमवर्क कुझुऊ न ॾिनंउं बसि हींयं की थोड़ो घणों ॾिनंउं की ॿारु पढ़े सघे लेकिन ही न की बिल्कुलु ईअं प्रोजेक्टनि में ई लॻे रहे या छा नंढा -नंढा ॿ ट्रे कार्ड ईंयं ठारायंउं नंढो- नंढो बस और हिकु ॿ शीट ॾिनंउ कम करण लाए बसि
हा त ठीक आ न इह्यो पांण सही आहे न हल ठीक आ तहां हॉलीड डे होमवर्क ॾिनो हुननि ॿारनि करे वतो ओतिरो।
उहोई बसि। लेकिन बाक़ी हुन ई होतिरा ही ॿार जो ॿिए हुनमें हुया हुननि खे त हेॾो- हेॾो होमवर्क मिलियंऊ हेॾो हेडो वडो हो चाटियूं और इह्ये सभु ॾिनऊ पूरो स्क्रेप बुक ठाहे पढ़ी हे कर पढी हो कर त ॿार उलझे तो कार्ड
अडरे मुंजी न मासीअ जी धीअ एॾी नंढड़ी सीं अञां हाणे स्कूल स्कूल में विधो तई त एतिरा तो बैग एॾो भारी उन छोकिरीअ जो उहोई मां चवां पई एॾी नंढड़ी आ अंञां हिनमें आख़िर छा अहिड़ो पढ़ाईंदा हे हाणे स साईं जो हेॾियूं किताबूं पकड़ाए छॾियूं तनि, अना हाणे त उहोई हाणे
पी जी और हुनमें, हा- हा पियो। यूकेजी में। पी जी में बि चालू थी विया आहिन, हुननि सां मतिलबु न आहे, तव्हांखे अगरि ॿार खे विझणो आ त पहिरियों ॿार खे पूरी तैयारी करायो, पो विझो छोकि पो हो रुख कंदा न आहिन, वधाईंदा वेंदा आहिन। कोर्स ख़तम करण सां मतिलब आहे और कंमपिटीशन जी वजह सां हेॾो कोर्स ॾींदा आहिन, पहिंड़ों ई
हा मां त चंवास पई, हाली न विझ राईस, छॾी छॾीस हिकु साल अंञा कढणु ॾीस, त चंई न सब चवनि था स्कूल में एडमिशन कराए छॾ- कराए छॾ, म पी जी में कुझु बि न कराईंंदा थई, सिधो हुनखे नर्स नर्सरी वगैरह में विझीदासिं। थी वेंदो, एतिरो त अचेस थो जेतिरो हाणे सकूल में सिखारंदस हे पोयम वगैराह।
बसि हे आहे न पेरेंट्स सोचंदा आहिन कि वेंदो त वेहण सिखी वेंदो, ॿारनि सां मिली वेंदो। पो कई ॿार न आहिन स्कूल वंञण वक़्त रोईंदा आहिनि, हे कंदा आहिन हो कंदा आहिन।
अॼुकल्ह दीदी ॾाढो सब कुछु करे छॾियो थनि। पहिंरें बि त असां बि त पढ़ियासीं त असां त एतिरी नंढे हूंदे में टीं साले में एडमिशन न वरितो हुयोसीं। छा पढ़ी लिखी न वरतो हो सीं छा! हुननि खां वधीक नॉलेज रखूं था।
ज अॼु न छा आहे न ॿारनि जो हिकिड़ो टाइम थी वियो आ कि अढाई साल तक एडमिशन कराए, ट्रे साल तक कराए। हिनजो वधीक थी वेंदो त पो एडमिशन न थींदो, हे न थींदो उहो न थींदो हीअं करे- करे पो वधाईंदा ता वंञन, हा मां पाण चअंदी आहियां कि कि बारनि अ उएई त चवां थी ॿारनि- ॿार नथा लॻनि जीअं ई मस्तु त माण्हू खेलदो हुयो, खाईंदो हुयो, पी हेॾो ॾर हेॾो टेंंशन न हूंदी हुई लेकिन हाणे त ॿारनि जे खे बि त टेंंशन आए इ आए, माउ खे माउ पीउ के वधीक थी वई आ। उ बि हर समय ॿारनि खे
थ्यो कि न, हुनजो अॻियां वंञे थो त मुंहिंजो शो पुठियां रहजि
छो पे त पुठियां रहे। इयही कल हिकु ॿार जो रिज़ल्ट आयो, हिकुहिकु सु सुठो कईं ॿार ऐं हिकु हिकु मार्क घटि आयो, त त चवंदी आहे कि मम मैम सभिन जो त पंजवीअ पंजवीअ, मां चयोम हीअं कौम्पिटीशन कंदो त हीअं कंमपिटीशन न कयो, तहांजे ॿार जो घटि त न आहियो, हिकुड़े पूरा मार्क्स न आया आहिन त घटि बि न आया आहिनि, भई हिक हिकु मार्क्स, काथे न काथे ॿार ग़लती कंदो आहे त कटे छॾंदा आहिन न त मां चयमि हेॾो तव्हां न ॿिए सां कॾहिं पंहिंजे ॿार खे कंपेरिज़न न कयो न त न ॿार न थी सघंदो आहे। हो केतिरो पढ़ाईंदो, हर ॿार जी पंहांजी क्वालिटी हूंदी आ, हर बार पाणजी हूंदी आहे। मां चयमि तहांजो ॿार बाक़ी सब में बि त आहे, तां हिंअ होश प्यार अथव त छो एतिरो सोचो था त खिलण लॻी, मां चयोम हेॾो न करजो क तंहां ही ॾिसो तहांजे ॿार खे नॉलेज आहे, हिक बार में पकिड़े थो, हा